हेलो की हाल चाल
की हाल चाल
ठीक छी
कि भाईजी की करए छी नय
एनय ठीक छियै हूं
हेलो
ठीक छियै
हँ कि करै छी नए
खाना बनबै छी
हेऽ वाह-वाह वाह-वाह की बात छै मिथिलाके बच्चा सब बेटासब की कऽ की करय लगलै बहुत नीक बात अएछ और भाईजी कीसब आबैये अहाँके बनैल
हमरा की नहि आबैये हमरा सब किछ आबैये
सबकिछ आबैए की आबैए से कहू
अहाँके की चाही से कहू
अहाँके नीक की बनबल आबैय से कहू
हमरा तऽ नीक चिकन मटन दालि भात सब्जी दालि भात सब्जी चोखा भुजिया करैला के भुजिया हो भिन्डी का भुजिया हो आलू की भुजिया हो
अच्छा
झिंमनी के भुझिया हो घेयोरा के भुजिया हो अहा
आब बनबैत फोन कऽ दै छियै
आँ
अहा महान छी भाईजी लेकिन
किये
अहाँ एकठाम काजो कऽ रहल छी बातो कऽ रहल छी ऐ सऽ हेतै अए सऽ बड़का कोनो काज भेलै कहू
आब की करबै नहि बनबै छलियै बनबै छलियै कहलियै आब सब्जीके कनि रस जरतै तब तक फोन कऽ लै छियै हँ तऽ
चलू अद्भुत भेल नऽ
हँ हॅं आओर किछु सुनाबू यै
आओर सब तऽ ठीके छै
आओर किछु सुनाबू नया हयै
नया की सुनाउ चलि रहल छै
आब हमहूँ खाना बनायब खाना बना कऽ खा कऽ नय नहायब धोऽब बारह बजे सेलिब्रेट करब
कथी के
जन्मदिन छै ने हमर
अच्छा हैपी बर्डे
आइ नहि छै बारह के बाद हेतै
एडवांस मे हैप्पी बर्थडे
थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके
हार्दिक शुभकामना नीकसँ कहू धन्यवाद हॅं हॅं नीक सऽ कहू तऽ आइ भाइजी देखियौ अहाँके बहिन सभसँ पहिले विस कयलक एहन मिलत कतहु
देखियौ एहन नहि मिलत
हाँ
एहन केना भेट सकै छै
केना मिल सकै छै से कहू
नहि भेटतै ने ओ सोशल मीडिया पर पोस्ट पोस्ट कऽ देलियै तऽ सोशल मीडिया पर लगातार देखै छियै सोशल मीडिया पर देखे छियै लगातार सब एडवान्स हैप्पी बर्थडे एडवान्स बर्थडे
आँ यौ भाइजी तऽ हमरास नीक हैत हम तऽ बाजिकऽ कहि रहल छी
बाजि कऽ कहि रहल छ नीक बात छै ने अरे बहुत बहुत रास शुभकामना
हँ शुभकामना
आभार
हँ आब ठीक अछि
ठीक ने
हँ हँ आब ठीक छै
हुं आओर
आगाँ बाजू आ तऽ कहलियै कि जे हमरा पूरा भऽ गेल
पूरा भऽ गेल त हम एकटा हम तीस के तीस न होइ थर्टी तऽ तीसके तीस
हँ
तीस के तीस भऽ गेल फेर हम एकटा एकटा छथिन ओ हुनका पुछलियै देखियौ हमर बराबर छै कि तऽ कहै छै ओ कहै छथिन कि किनको एकबेर कहियो कॉल करऽ ल ओहिके बाद पता चलत तहन हम तहन हम कहलियै जे कियो गोटा एकबेर कॉल करू किएकि ओहिके बाद हँ ओहिके बाद किएकि ओहिके बाद हम देखलियै तऽ ओ कहै छै जे हं आगे बढ़य के नहि ऑप्शन दै छै तऽ ओ ओकरा करै छलै टीपै छलियै तऽ कहै छले नहि भऽ गेल अहाँके भऽ गेल अहाॅंके
ठीके ई भाय ठीके, चलू। का ठिक अछि, बहुत नीक बहुत
फेर कहीं इंग्लिश नहि बाजा जेतै, तै दुआरे देखियौ हमरा हिन्दी।
हम कहाँ, तऽ हमहुँ तऽ मैथिलीए बाजि रहल छी।
तैँ तऽ, हम कनि कंट्रोल कऽ देलियै नहि तऽ हम किछु कहऽवला
एकटा बात पता अछि अहाँके? ई दू दिनमे जते मैथिली हम बजलहुँ एह, लागैए जे हम की कहू। ई सब नहि बजबाक चाही, आगाँ कहूं।
तऽ अहाँ किछु बाजू, नहि बाजू, लेकिन बाजैत रहू, ओ नीक लागैया।
बाजू, बाजू ने की कऽ रहल छी।
अहाँ बाजैत रहियौ ने।
हीं -हीं हम पागल छी।
अ तऽ देखियौ, ई कोनो बात भेलै? केओ बजलासँ पागल भऽ जाइ छै, नहि। अगर केओ बाजि रहल छै तऽ बुझियौ, अहाँके बरप्पन यऽ जे अहाँ लग बाजि रहल अय।
आओर सब बताओ, हँ बुझलिय, आओर बताउ।
आओर की कहू अहां के, कहु अहिं?
की करू, हमूँ छतपर बैसल छी, बात कऽ रहल छी।
गाँंव के नजारा के बाते अलग छै।
झंखा बहुत नीक।
एतऽ तऽ एतऽ तऽ कुकुर बिलाए कऽ सब देखाइ दैत छैै।
तखन तऽ और नीक, उतम।
हे ओ जो ने अपन घरारी पर जो, ओत बैस, एतऽ कथी करै छी?
किनका कहै चियै कुत्ताके, ओ अहाँके दोस्त अछि।
दोस्तो छै, सभकिछु छै, की कहबै, ककरो ग एक टाइम
चैलि गेल छै।
हँ- हँं, आबि गेल छै, ओ की कहे छै, ओ पवन एक्सप्रेस पकड़िके आबि गेले ये।
ही़ हँ, अहाँ गेलियै ने, ताहि दिन चलि गेलै।
आंय।
हँ। कहलखिन, ओ कहलकै जे ई अकेले केना जेथिन, तऽ हमहूँ चलि जाइ छी हिनका साथे।
हँ बौआ, कोन- कोन टोला से एलिहि भाइ।
अहाँ जे, अहाँके जे तऽ घर अछि ने।
हम पछबाइ टोलसँ एलियै, पछुआ टोलसँ, तू एलियहे? हँ दोस्त।
हँ।
जेदिन
हस नहि छै। नहि -नहि- नहि- नहि -नहि नहिॉ। गे भाइ, अहाँके साइड रहते ओ, कहै छथिन जे भाइजी साथे रहब।
हमरा साथ रहता तऽ पै चलैत -चलैत हालत खराब हो जेतै, हँ।
आब कहेत।
की दोस्त? की चलबही मुरही वाली लग मुरही खाय लेल ल।
हँ जाउ खोबियौ नशियो तऽ नहि होई ह।
हे हम बहुत खुआबै छी।
खुबियौ ने तऽ जााकऽ ओतय अहाँकेँ मुरही चौप मिलत कतय।
मुरही चप नहि मिलै तऽ की करिय लट्टी मिलैए ने लिट्टी खा लै छी।
हँ की करबै मजबूीके नाम महात्मा गाँधी।
नहि कनी दूर गेल रहौँ एकटा भिमण्डीके के एरिया छै ओतऽ एकटा छलखिन अपना ओमहरके मधुबनीके तऽ ओ कचरी छानै छलखिन तऽ हम कहलियै हमरा मुरही खायए मोन कर करिय तऽ बीस रुपआ के मुरही देलथि आओर कचरी देल हँ।
आ मुम्माइ भ रह हो छी?
तऽ मुम्बइए ने रहैत छियै कतऽ रहैत छियै?
अच्छा भीमंडी दिसना पता अछि पू सॉरी अथी की कहै छीिय अहाँ बिश्रबयके छी हमरा।
देख लेलहुँ सीता ककर कनिआवास रहै।
आ सुनू तऽ अबै की होइ छै। पता ह छै भाइजी भीमण्डी न एकदम गाँव जग लायग रहल छै न
हैयो गावे छै ने कोनो मुम्बइ थोड़ी नहि छै ओ गाँव छै।
पूरा छै हम एक बेेर गेल छलियै गेल रहियै।
एक बेे आओ आयि जाै।
नहि जय बाब की करौरब चाक
हम एक बेर आबि जाउ ने हम घुमा दै छी।
नहि से तऽ बहुत गोटा छथिन ओतऽ।
मतलब बहुत गोटा छथिन तऽ ओहिमे हमर गिनती नहि छै ने।
अहाँ छी आइयो के आ भाइजी छी तऽ ऑबभियसली आयोगे गिनती अछिइ छी। सेही नहि कहि रहल छी एखन गाँवमे सिफट ल यए तऽ एखन आ केना जा सकैत छी।
अरे भााय हम अरे हमर दाइ हम तऽ उएह कहि रहल छीय अहाँके। जहिया आबऽ जहिया आबयके हएैत तहिया कहब। दइ नहि छै तऽ की कहबै मजबूरन कहऽ पड़ै।
एहन बात करैत छी हू
अरे दाइ लोग प्यारसँ कहैत छै पागलके
नहि नहि त हम हमरा कनि इज नहि भेलै दाइ नो कहबो।
आ ठीक छै चल
ठीक छै, ठीक छै। अहाँ मत सुन छी।
की मालू कै ब न जा हो।
आइ द नहि हैब
एह
आओर बताउ भाईजी कीसभ भऽ रहल छै?
की कहलििय?
आओर की सब भऽ रहल छै?
देखियौ खाना एखन बना देलिया नेहेबै नेहेबै फ्रेश हेबै जूता उता आ पहिरबै कनि टकाटक
हँ
ओइ के बाद जेबई
हँ कतऽ हँ
ओइठमन गेलाक के बाद की सा बारह बजते केक सेलिब्रेट हेतै
हँ
आ ओइ के बाद बुझिते छिय जे महफिल ओइके बाद मेहफिल होइ छै ओ महफिल मे बैसू उठु फिर घर पर आउ
अच्छा
मेहफिल मतलब लगभ दू बजे तक चलतै दू बजे के बाद आबिय जबै
हँ बुझलियै ईस आगा नइ बाजब
अरे भाय अहाँ गलत नए सोचियौ खेनाइ पिनाइ रहै छय
हँ खेनाइ पिनाइ बुझि गेलियै हम गलत नेइ सोइच रहल छीए भाईजी ईए हमर नेगेटिव पॉइंट माइंड नैए ऐ इस
हँ - हँ ई नय सोइच लेबै जे ओ तऽ अथी बाजी हेतै से नई छय
ई आईसँ आगाँ नई छै बाजैके एतबी तक ठीक छै।
अरे बा रे बा बहिन दाई
ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै
ह तहन
आओर कहु तहन कि
लै बै नै आहाँ
तहन हम छत पर बैसल छी, हमरा सामने मे एकटा गाछ छैयछ
जेहने साँझ पड़ल तखन भोर भेलैइ नैन स नैन मिलल नशा बेजोड़ भेलइ बस
की बात छै।
कतेक सुन्दर अहाँके मैथिली गीत सुना देलउ
हँ से तऽ अहाँ तऽ छी, एकदम मैथिली गीत बहुत नीक आबैए
हमरा जे आबैय से गाबइ छी, सबके सीधी बात
की जे अहाँके आबै से ककरो नेए आबै छै।
किया नै एतै जाहिर सी बात छइ, कोनो बात भेलै नइ आबै छै तै हमरा जे आबैया हम से गाइब दइ ठीके कहलिऐ अहाँके हमी कहलहु हैं हमी थोड़े ने कहलहुँ जे हम गाबै छियै, से केओ नय गेतेइ से त नय कह
ह नए भऽ सकै न अहाँ अलग छी, सभसँ
एकटा गाना हम कहै छीय, ओकर हिन्दी वर्जन कहू
ह अइ तऽ नई बाजैक छै।
नय बाजैके छै तऽ, बादमे मैसेज कऽ कऽ, बता देब
तऽ अहाँ ने ई प्रसनल- प्रसनल बात, ठीक, ओके ठीक-
ठीक
ठीक छै ना।
ठीक छी ने बिल्कुल ठीक छी।
हँ बिल्कुल ठीक छी।
बड्ड दुःख देलौं अहाँ दिल तोइड़कऽ बड़ दुख देलौं अहाँ दिल तोइड़क कोन जुदा भेलौं हमरा छोइड़ कऽ बुझलियै, हँ
हँ की कैह रहल छी? आहाँ हँ बु हँ बुइझ गेलौं। बुइझ गेलौं, हम बुइझ गेनौ।
बुझलियै ठीक छै, से बुझै
ठीक छै, हँ त कि? हमरा पास दिमाग नय अइछ।
बिल्कु-